की हाल च
ठीक छै अहाँ कहियौ
हमरो नीके ये
की सब भए रहल छै यौ
कहाँ किछु बस स्नान ध्यानके लेल जाइत रही पूजा पाठ
सुनलियै बड बारिश भेलै काल्हि
आ हँ आनन्द विभोर भए गेलहुँ रातिमे जे खिड़की खोललहुँ से सुन्दर हवा लागे लागल जेना खिड़की ले के के कूलर आ ए सी चालू के देलक ये एकदम प्रेमसँ सुतलहुँ एकदम बुझियौ तऽ बड मजा आयल हँ आ एखनो होइए एखनो हइया बैसल छी गाछी मे मचान पर एकदम सुंदर शुद्ध हवा के आनंद लय रहल छी बगल मे पोखरि यऽ रहुआ बुआर फगै यए। पोखर के पाड़ पर आमक गाछ ये मालदह तऽ झड़ि गेल कलकतिया लटकल यऽ
कलकतिया लटकल छै। कलकतिया पाकय नय छै
हँ हँ कलकतियो पाकि रहल छै
अच्छा कलकतियो पाकि रहल छ
ह लेकिन ओ आनन्द नहि ने मालदह वाला आनंद नै ने छै एहि में बड़ बढ़िया आम छीये अन्तिम अन्तिम आम कलकतिए होइ छै। अपन मिथिलामे तैँ लोक कलकतिया राखलक तीनटा अगर केओ गाछ लगेलक आम के के तऽ एकटा लगेलक। बम्बइ-बम्बइ अख्तिया होइत छै, अख्तिया पाकि गेल।
हँ
तऽ अतिया आममे बम्बइ खेलक आ बीचमे चलै छै मालदह तऽ एकटा मालदह गाछ लोक लगेलक आ तकर बाद एकटा कलकतिया सब अपन आराम लगायत किएकि कलकतिया जे अछि, से उएह अन्तिम अछि। जे सीजन होइ छै ओहिमे कलकतिए काज दै छै बुझलियै ह तखन कलकतिआ के स् सीजन छै मालदाह के सीजन धीरे धीरे ऑफ भए रहल छै लेकिन मार्केट मे एखनो छै उपलब्ध छै मालदह अहाँ के लेकिन कनि महग भेटाय छै मुदा भेटय छै पहिने सौ मे अढ़ाई किलो पहिने सभ नहि ने हमर सभभके तऽ नहि यए कोनो दिक्कत भगवानक कृपासँ पहिने सएमे अढ़ाइ किलो भेटैत रहै, मार्केटमे आब सएमे डेढ़ किलो भेटैत छै। हम आ अहाँसभ अपन कहियौ। की कहलियए
धार मे नबका पानि आयल हेते माछो सब आयल हेतै
हँ धारमे नबका पानि तऽ आयल यऽ लेकिन माछ आयल यऽ कि नहि से तऽ नहि ध्यान यऽभेन कियाकि नहि देखलियैय गांव पर केओ बेचैयो लए नहि एलै हन ओना तऽ आब माछोसभ मरैत छै तऽ गांव वलाके पतो नहि चलै छै उम्हरे से उम्हर अपन हटिया लए कऽ चलि गेल लोकसभ लेकिन नबका पानि जरूर छोड़लक ये नेपाल दिस से
हं
मर धीरे-धीरे एखन। त शुरुआती क्षण छियै मरतै मांछ लेकिन जरुर
सावन आ माछ नहि खाइ छै एकर की तथ्य छै
देखियौ, सावनमे ओना तऽ। कोनो खास एकर तर्क नहि छै ओना सावन जे छै से भोला बाबा के शुभ महिना मानल जाइ छै जाहिमे भोला बाबा जे छै से साक्षात
तऽ ओझो द्वारा पूजा पाठ के नियम
कोनो नै
बहुत लोक करैत छै। ओहिमे सावनमे तऽ पूजा-पाठ करलाक बाद लोक। कोहनैयो मीट मछली सब खायके ओतेक विशेष इच्छा नहि करलक आ खानो नहि चाही दोसर बात दोसर बात जे ई चालू कोना भेलय अपन मिथिला मे खास क केऽ एखनो बहुत लोक खाइए। एहन नहि छै जे नहि खाइ छै।
हँ
लेकिन इ चालू भेल रहे कोना त जखन सावन के महीना होयत रहे तऽ आब ने एतेक व्यवस्था विधि व्यवस्था बढ़ि गेले हे सगरे पुला रे स सड़क रे। पहिने तऽ कचका सड़क रहैत रहै कतहु कतहु सोलिंग भेटाइत रहै आ मिथिला के क्षेत्र जे छै, से ओ कोशी कमला-बलान के। पानिसँ जे छै से डूबल रहैत रहै
ह
तऽ ओहि समयमे सावनके समयमे की होइत रहै तऽ जे बिजनेस मैन सभ रहै अपन मिथिलाके मरबाड़ी सब जे रहे तऽ ओ सब सावन के समय मे भोला बाबा के पूजा करनाइ शुरू केलकै कियाकि ओ करा सबके जे आयात निर्यात जे रहे ओ सब सब बंद भए जाइत रहै कियाकि बारिश के वजहसँ सम्पर्क खतम भए जाइत रहै तऽ ओहि वजहसँ नहि ओकर कतौ माल बाहर जाय नहि कतौ माल जे छै से बाहरसँ एहिठाम पहुँचैत रहै ओहि दुआरे ओसभ की कयलक तऽ सावनमे पूजा पाठके सबसँ पहिने उएहसभ शुरुआत करलक जे कियकि ओकर सभके नहि कोनो ओकर सभके बिजनेस ठप रहैत रहै तऽ पूजा बुझलक चलू एक महीना पूजा करैत छी तऽ ओहि पूजा के क्रम मे जे छै से ओ सब मीट मछली के त्याग करलकै मीट मछलीके त्याग करलकै तऽ ओकरा देखैत देखैत आइ काल्हि देखैत हेबै कि सभ जाति सभ जाति जे छै से ओ रूलके फॉलो करय लागलै हँ आ ओना ओना देखियौ तऽ एकटा तऽ ई भए गेल अपन सबके ई क तऽ क कोनो व्यवथा था होइ छै तऽ ओतुका भौगोलिक व्यवस्था पर निर्भर करै छै जे ओहिठामका भौगोलिक की ओकर दृश्य छियै ओहि हिसाबसँ जे छै से ओकर खान पान व्यवहार सबकिछु तय होइ छै बुझि गेलियै किएकि बहुत गोटा इहो सुय लेलए भेटैत हैत कि बाभन जे छै से से माछ मासुस न खाय छै जे बाभन माछ मासस खेलक से राक्षस होय छै जे छै से माछ आ मासुके जे छै से ओ प्राथमिकता देल गेलै हेँ कुनू भोज रहए कतहु किछु रहए कुनू अहाँ उपनयन करैत छी तहियोमे जे छै से ओकरा अहाँके बलि प्रदान होइ छै भगवतीके चढ़ै छै प्रसाद तऽ ओहो प्रसादके सभ खाइ छै तकर बाद श्राद्ध छठिहार से लए क आ श्रादध जे छै से माछ के वव्य विधि के जे छै से नियम औकरा देल गेल ह मिथिलामे तऽ ओ हटै वला नहि छै तऽ ओ भौगोलिक दृष्टिक कोन से जे छै मिथिला चारो कात स पैन स घेरल रहे तऽ एहिठामका जे स्थिति रहै परिदृश्य रहै एहिठाम जे छै से खानपानके लेल या अपन सर्वाइव करैके लेल जीवन चक्र चलाबैक के लेल एहिठाम के लोककेँ माछ खेनाइ अनिवार्य रहै तैँ एतुका लोकके जे छै से मिथिलाके लोकके माछ मासुके लेल छूट देल देलै आ जकरा नहि खेबाक के इच्छा छै से नहि खाइ छै ओ अलग बात छै जे वैष्णव छै त छै लेकिन ओहि दुआरे जे छै से मिथिलाके ब्राह्मणो सभ अहाँ तऽ मीट मछली खाइ छै सावनमे नए खायके एकटा आर रीजन की छै से बताबैत छी सावनमे देखैत हेबै जतेक माछसभ रैहात सभक पेटमे अंडा रहै छै सावनसँ पहिने शुरू भए जाइ छै ओना जुलाइए जुलाइके महिनासँ ही शुरू भए जाइ छै
अच्छा
तऽ जुलाई के माससँ जे शुरू होइ छै आ सावनम जे छै से सभ माछ अपन अंडाके छोड़ै छै मतलब जे गर्भधानके जे अवधि छै ओकर अन्तिम अवधि रहै छै जेना मनुष्यमे न महीना रहे छै दू सत्तर दिन त ओहिना ओकर सब के जे क्रम छै गर्भाधान के अवधि के तऽ ओ अवधिके ओ लास्ट चरण होइ छै जकर बाद ओ माछ जे छै मतलब माछ की कहि सकैत छी माछ के स्त्रिलिंग रूप मछनी कहियो ओकरा ओ मछनी सब जे छै से अपन अंडा के त्याग करै छै आ उ अंडा जे छै से ओकर छोट छोट बच्चा के के रूपमे ओ जन्म लै छै हालाँकि पोखैरमे तऽ नहि भए सकै छै कोनो भी फार्मिंग मे कनि डिफिकल्टीज होइ छै ओकरा सबके दिक्क दिक्कत होइ छै मछली के अंडा त्याग करैमे लेकिन बहता पएन मे ही मछली जे छै से अंडाके त्याग करै छै बुझलियै हालाँकि पोखैरो सब मे आब जे छै से लोक मोटर लगा क आ पानि देलक ताकि पैन मे जे कनि कनि करेंट रहतै फवहारा रहतै तऽ ओहि फवारा पर मछली जे छै से अंडा के परित्याग करै छै
अच्छा
ताँ दुआरे ओहि समयमे ओहि मछलीके खेनाइ से पाप पापके श्रेणीमे आबै छै कियाकि उ एकटा नवजात बच्चाके मए रहैत छै बुझ गेलियै तऽ अहाँ जे माछ मारबै तऽ अहाँ तऽ नहि चिन्हबै जे ई नर माछ छियै कि मादा माछ छियै तऽ ओहि लेल लोक की करै छै तऽ सम्पूर्ण मतलब जे छै से मछली जातिके नहि खााय छै, ई दोसर एकटा माछ नहि खायके
अच्छा
मुर्गा, दिस-दैट के तऽ कोनो अथी नहि छै लेकिन मछली नहि खायके एकटा ई सबसँ पैघ रीजन छियै एकरा अहाँ साइंटिफिक तरीकासे भी देख सकै छियै। साइंटिफिक रीजन एहि एकटा मछली नहि खाय के
अच्छा तऽ एते बड़का तथ्य छै सैह ने! तऽ बड्ड ज्ञान राखले छियै यौ ई सब
नहि बुझलियै कतहु बैसि गेलहुँ दस टा बूढ़ाके बीचमे तऽ ई नहि लागय जे हँ मतलब जे से छौड़ा-नौड़ा छियै तऽ नहि किछो बाजै छै। ओ सबके बीचमे बैसके जे छै से दस लाइन गप कए सकी एतबा क्षमता रहब जरूरी छै ने, बच्चोके संगमे बैसियौ बच्चाे ज्ञान दियौ बुढ़बोे सङ्गमे बैसियौ तऽ कुछ हुनको ज्ञान लियौ किछु हुनको ज्ञान दियौ इएह होना चाही
ओनाहियो ई सभ ज्ञान तऽ आब नहिए भेटै छै। तखने गेलियै रह ओते मिला के आ लोड
रहलै नहि ओ दलान रहलै नहि ओ बूढ़ बुजुर्ग रहलै आ नहि ओ नवका जवान रहलै
मोबाइल लऽकऽ सब आब
हँ दसटा लोकके मीटिंगो रहत तऽ ओहियो मे जे छै सब अपन मोबाइल पर रील स्क्रॉल स्क्रॉल करैत वएह नजरि आएत अहाँके
अच्छाए, क्रिकेट सब खेलैत छियै कि नहि?
हँ, क्रिकेट तऽ कखनहु काल खेलिए लैत छी, एखनोहु बैट पकड़ि लै छियै तऽ दू-चारि टा झामि देलहुँ
हँ
क्रिकेट नीक लागैए सएह ने!
क्रिकेट त हमर फर्स्ट लव जकरा कहै छै प्रथम प्रेम जे छै से क्रिकेटे छी हमर
अच्छा
आ एखन बीस वर्ष आर जे छै से उम्मीद छै जे हमरा ओ क्रिकेटसँ प्रेम तऽ हालाँकि मरणोपराणत तक रहतै लेकिन ओ लगाव आ ओ खेलब ओ एखन बीस साल जरूर हम कोशिश करबै कि हम मैदान पर समय बितबी साँझ कऽ कम सॅं कम डेढ़ो-दू घण्टा बाल बच्चाके संग बिलकुल
बढ़िया छै ओहिसँ फिटनेसो बढ़िया रहै छै
हूँ
स्वस्थ रहबै सब तरहे ई
जरूरी छै, व्यायाम शरीरके बहुत जरूरी छै कमसँ कम पन्द्रह सॅं बीस मिनट अहाँके शरीरमे धूप लागनाइ बहुत जरूरी छै।
हँ, से त ठीके कहलियै।
ह विटामिन-डी के कमी जखन शरीरमे भए जायत तऽ बहुत, बहुत रो बहुत रंगके रोग अहाँके शरीरमे उत् पन भए जायत आइ काल्हि देखलियौ आइ टी सेक्टर सबमे जेबै तऽ सगरे एसी, एसी, एसी अं फ्लाइटसँ फ्लैटसँ जे छै से अहाँ ऑफिस जा रहल छी तऽ अहाॅं अपन कैब से जा रहल छी या अपन खुदके कार से जा रहल छी त एसीमे जा रहल छी ऑफिस पहुँचे छी तऽ ओतहुॅं एसी लागल छै।
हँ
अहाँके विटामिन डी के कतौ सोर्से ने भेटत
अच्छा
हँ ओहि चक्करमे जे छै बड़का बड़का लोकसभ बीमार पड़ि रहल यए बड़का बड़का पैसा बाला लोक सब बीमार होइ छै लोग बोझै छै है बर्गाहि हम त किछ करबे नहि करलहुँ तऽ हम बीमार कोना पड़लहुँ अरे ने किछ करलो ते बीमार पड़लो ई चीज के जान कारी लोक के नहि छै उ बुझे छै हमरा सुकून भेट रहल य ए सी मे लेकिन ने हमेशा सुकूने जरूरी ने छै हमरा सभके अगर समय भेटैए तऽ बुझियौ ओ जे छै से हेबे काल्हि खन छत के एकटा सीढ़ी बनबैके रहै बांस के तकड़े ठोकि देलियै रौदेमे ठोकि देलियै बैसक आधा घण्टामे ठोकि ठाकिके क्लियर कैय देलियै
वाह इहो सब आबैए
चलू ठीक य ई वार्ता के समाप्त करै छी एखन
हँ
फेर अगला अथीमे मिलब
ठीके अछि
ठीक